ह
हेलो
नमस्कार
नमस्कार
सब ठीक छै
हँ सब ठीक छै अहाँ बताउ की हालचाल
हँ सब ठीक छै काल्हि हम सोचैत छलहुँ जे भोजन केवल पेट भरबाक लेल नहि बल्कि शरीरके स्वस्थ रखबाक लेल सेहो जरूरी होइत अछि
जी बिलकुल क्या की सही भोजन शरीरके ऊर्जा ताकत ओ लोगसँ लड़बाक क्षमता प्रदान करैत अछि
सच कहू तऽ बहुत लोक स्वास्थ पर ध्यान दैत छथि मुदा भोजनक पौष्टिकता पर ध्यान नहि दैत छथि
हँ ओ एहि कारण धीरे धीरे शरीर कमजोर होइमे लगैत अछि ओ विभन्न समस्या उत्पन्न होइत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन हमेशा समय पर करबाक चाही ताकि शरीरक प्रक्रिया सही ढंग से चलत रहै
बिलकुल अनियमित समय पर भोजन करने स्वास्थ्य लेल हानिकारक होइत अछि ओ पाचन पर असर दालैत अछि
कल ही हम पढ़ रहु जेब भोजन धीरे धीरे चबाकै खायब बहुत लाभदायक होइत अछि
हँ क्याकि अच्छा तर से चवायल भोजन जल्दी पहुचैत अछि ओ शरीरके पूरा लाभ दैत अछि
सच कहू तो बहुत लोक जल्दी जल्दी भोजन करैत छथि जे सही आदत नही अछि
बिल्कुल जल्दी भोजन करने पेट ओ पाचन तन्त्र पर अतिरिक्त दबाब डालैत अछि
हमरा लगै देखी अछि जे भोजन मे हरी सब्जी फल और दाल अवश्य शामिल करबाक चाही
हँ कियाकि एहि सबमे शरीर लेल जरूरी पोषक तथवा पर्याप्त मात्रामे होइत अछि
काल्हि हम देखलहु जे बहुत बच्चा बाहरक तला भुना चीज बेसी पसन्द करैत छथि
ई स्व स्वादिष्ट जरूर होइत छी मुदा अधिक मात्रा मे खेनाइ स्वास्थ्य लेल उचित नहि अछि
सच कहू तो पानी सेहो भोजन जकाँ जरुरी अछि
बिल्कुल पर्याप्त पानि शरीरके स्वस्थ रखैत अछि ओ कइ रोग से बचबैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन करैत समय मन शान्त रहबाक चाही
हँ तनाव या चिन्ता से भोजन करने पाचन प्रक्रिया के प्रभावित कर सकैत अछि
कालहि हम पढ़लु जे रातिक भोजन हल्का होय तय स्वास्थ्य बेहतर रहैत अछि
बिल्कुल कियाकी रातिमे शरीरके भोजन पचबाय लेल कम समय भेटैत अछि
स सच कहू ते संन्तुलित भोजन सस्य जीवनक आधार अछि
हँ कियाकि शरीरके हर प्रकार पोषण सन्तुलित मात्रा मे चाही
हमरा विश्वास अछि जे जँ लोक सही भोजन प‌द्धति अपनावै तऽ बहुत रोग सँ बचल जा सकैत अछि
बिल्कुल जी स्वस्थ भोजन स्वस्थ्य शरीर आओर स्वस्थ्य मानक निर्माण करैत अछि
सही कहलियए जी भोजन के बल भूख मिटाबै के साधन नहि बल्कि जीवन के स्वस्थ ऊर्जावान आ संतुलित रकबाक आधार अछि आ जहाँ हम सही समय पर सही मात्रा मे आ सही प्रकारक भोजन करब तऽ दीर्घकाल तक स्वस्थ आ सक्रिय जीवन जी सकब
बिल्कुल काल्हि हम एक लेख पढ़लु जाहिमे लिखल छल जे भोजन केवल स्वास्थ्य लेल नहि बल्कि शरीरक प्रत्येक अगके सही ढगसँ काम करबै लेल आवश्यकता होइत अछि ओ एहि कारण भोजन चुनैत समय बहुत सावधानी बताबैत चाही
बिल्कुल जी कियाकि हम जे किछु खायत छी ओहिसँ हमरा शरीरक निर्माण होइत अछि आ जँ हम लगातार असन्तुलित भोजन करब तऽ ओकर नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे पूरा शरीर पर देखाइ देत
सच कहू तऽ आइ काल्हि बहुत लोक भोजनक प्रशिकष्टा पर ध्यान देबाक बजाय केवल तत्कालिक आनंद पर। ध्यान दैत छथि, भविष्यमे स्वास्थ्य समस्या। उत्पन्न नहि करऽ सकैत छी।
हँ, आ एहि कारण मोटापा, मधुमेह आदि। आ अन्य कतेक समस्या। कम उम्रमे देखबाक लेल भेटैत अछि।
करऽ लगैतऽ चीज। दिनक शुरुआत हमेशा पौष्टिक भोजनसँ होयबाक चाही। ताकि पूरा दिन शरीरके पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त होइत अछि।
बिलकुल, किएक कि सुबहक भोजन पूरा दिनक कार्य क्षमता आ मानसिक एकाग्रताके प्रभावित करैत अछि।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे भोजन करैत समय मोबाइल, चलचित्र या अन्य ध्यान भंग करनिहार चीजसँ दूर रहबाक चाही।
ई बात बिल्कुल सही अछि, किएक कि ध्यानपूर्वक भोजन करलासँ व्यक्ति अपन आवश्यकता अनुसार खाइत अछि। अपाचन प्रक्रिया सेहो बेहतर भऽ जाइत अछि।
सर्च कहू तऽ बहुत लोक भोजन जल्दी जल्दी करैत छथि। समाप्त करबाक कोशिश करैत छथि। जबकि शरीरके भोजनक स्वास्थ्य ओ पोषण ग्रहण करबाक समय देबाक चाही।
हँ, धीरे धीरे चबाय कऽ खाना। केवल वाचन लेल नहि। बल्कि शरीरके सन्तुष्टिक अनुभव करबाक लेल सेहो जरूरी अछि।
हमरा लगैत अछि जे भोजनमे विभिन्न प्रकारक सब्जी, फल, अनाज ओ दालि शामिल होयबाक चाही, ताकि शरीरके हर प्रकारक पोषण प्राप्त होइ।
बिल्कूल, किएक कि एक्के प्रकारक भोजन लगातार खेनाइ शारीरिक आवश्यकताके पूर्ति नहि कऽ सकैत अछि।
काल्हि हम देखलहुँ जे बहुत बच्चा बाजारमे भेटनिहार पैकेटवाला खाद्य पदार्थ। पर अत्यधिक निर्भर भऽ गेल छथि।
ई चिन्ताके विषय अछि, किएक कि एहन भोजनमे अक्सर अत्यधिक नून चीनी आ कृत्रिम पदार्थ मिलल होइत अछि।
सच कहू तऽ घर पर बनल साधारण भोजन बहुत बेर महँगा भोजनसँ बेसी लाभदायक होइत अछि।
बिल्कूल, किएक कि घरक भोजन सामान्यतः ताजा स्वच्छ आ सन्तुलित होइत अछि।
हमरा लगैत अछि जे पर्याप्त मात्रामे पानि पीबाक आदत सेहो भोजन जकाँ कते जरूरी अछि।
हँ, किएक कि पानि शारीरक लगभग प्रत्येक प्रक्रियामे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि।
काल्हि हम पढ़लहुँ जे भोजनक मात्रापर नियन्त्रण रखनाइ स्वस्थ जीवनके महत्वपूर्ण हिस्सा अछि।
बिल्कुल आवश्यकता संग अधिक भोजन करनाइ शरीर पर अतिरिक्त बोझ बढ़ा दैत अछि
सच कहू तऽ स्वास्थ भोजन केवल रोग सँ बचबाक उपाय नहि बल्कि अच्छा जीवन जीबाक आधार अछि
हँ किया की स्वस्थ शरीर मे रहनिहार व्यक्ति मानसिक रूपसँ सेहो अधिक सक्रिय आ प्रसन रहैत अछि
हमरा विश्वास अछि जे जो बच्चा बचपनक से सही भोजन सम्बन्धी आदत विकऽसित कयल जायत भविष्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी बहुत समस्या स बचल जा सकैत अछि
बिलकुल जी कियाकि अदैब सब धीरे धीरे जीवन शैली बनी रहहि जाइत अछि आ जीवन शैली ही स्वस्थ्य तय करैत अछि
सही कले जी भोजन केवल भूख शान्त करबाक साधन नहि बल्कि मानव शरीरक विकास शक्ति रोग प्रतिरोग क्षमता मानसिक सन्तुलन ओ दीर्घ कालीन स्वास्थ्यक आधार अछि ओ जो हम सोची बिचारी के सही समय पर सही मात्रामे ओ सही प्रकारक भोजन करब तो हम स्वस्थ्य ऊर्जावान आओर सफल जीवन जी सकत
जी कालहि हम सोचैत छलहुँ जे बहुत लोक एहि बात पर ध्यान नहि दैत छथि जे भोजन केवल स्वादक विशेष नहि बल्कि शरीरक दीर्कालीन स्वासस्थ्य संग जुड़ल एक महत्वपूर्ण निर्णय होएत अछि
बिलकुल जी कियाकि हम जे भोजन रोज खाइत छी ओ धीरे धीरे हमरा शरीर मन ओ ऊर्जा स्तर के प्रभावित करैत अछि
सच कहूं तो आइ काल्हि बहुत लोग अपन व्यस्त जीवनक कारण जल्दी में किछु भी खा लैत छथि आ भोजनक गुणवत्ता पर ध्यान नहि दैत छथि
हँ मुदा एहि आदतिक परिणाम तुरन् नहि भेल् की कुछ वर्ष बाद स्वास्थ्य समस्या के रूपमे दिखाइ दैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन करबा संग पहिने शरीरक आवश्यकता के बुझनाइ जरूरी अछि केवल स्वाद देखी के निर्णय नहि लेबाक चाही
बिलकुल जी क्याकि हर व्यक्ति के उम्र कार्य क्षमता आऔ शारीरिक आवश्यकता अलग अलग होइत छी
काल्हि हम पढ़लहूॅं जे बहुत रास लो तनाव या उदासी मे आवश्यकता सङ अधिक भोजन करै लगत छथि
ई सही बात अछि मुदा एहन स्थितिमे भोजन समस्या के समाधान नहि बल्कि कतेको बेर समस्या के बड़ा दे दै छी
सच कहू तऽ भोजन हमेशा शान्त मन आ आरामदायक वातावरणमे करबाक चाही ताकि शरीर ओकर पूरा लाभ प्रवान कै सकै
हँ क्यकि मानसिक स्थिति से पाचन प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव डालैत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजन मे रंग बिरंग सब्जी आ फल सामिल करनाइ बहुत लाभदायक अछि
बिलकुल क्याकी अलग अलग रंगक फल और सब्जी अलग अलग प्रकारक पोषण प्रदान करैत अछि
काल्हि हम देखलहु जे बहुत बच्चा फल के बात बजाय मीठा पैकेट वला खाज पदार्थ अधिक पसन्द करै छथि
ई आदत भविष्यमे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न कर सकैत अछि एहि लेल माता पिताके सावधान रहबाक चाही
सच कहू तो घरक रसोई मे बनल साधारण भोजन अक्सर शरीर लेल सबसे उत्तम विकल्प होइत अछि
हँ क्येकि ओ स्वच्छ ताजा ओ नियंत्रित सामग्री से तैयार कइल जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे भोजनक मात्रा धीरे धीरे कम या अधिक करबाक बजाय सन्तुलित रोकबाक चाही
बिल्कुल कियाकि बहुत कम भोजन ओ बहुत अधिक भोजन दुनू शरीर लेल हानिकारक होइत अछि
कलहि हम पढ़लौ जे राति मे बहुत देर सँ भोजन करनाय स्वस्थ लेल उचित नहि मानल जाइत अछि
हँ कियाकि रातिक समय शरीर विश्रामक तैयार करैत अछि ओ भारी भोजन नहि चाहैत अछि